हलो
हँ
हलो हँ काल्हि हमर सबके बात अधूरा रहि गेल सपनोके या यात्राके बारेमे बात करै छलहुँ हेँ
ताम
ई हमर सबके जे सपनाके याद त्रा होइए से बड़ा अजीब होइए कखनो क हमसभ सपनामे देख लैत छी जे हम हमरा नौकरी भऽ गेलए नौकरीपर जा रहलहुँ हेँ नौकरी कऽ रहलहुँ हेँ ओकर दिनचर्या के अनुसार अपन देखै छी ओहिमे बड़ा नीक लगैया ओहिमे देखाईत
हू फेर कोइ सपना देखलियै की अहाँ
हँ हँ राईति देखलियैया सपना जे हम हमरा बैंकमे नौकरी भऽ गेल ह हम जा रहलहुँ हेँ नौकरी करय लेल ओतय लोकके भीड़मेने अजीब लागि रहल अइ ओतऽ तऽ सोचलहुँ जे सहीमे ई सपना अगर हकीकत बनि जाय तऽ बड्ड नीक होइतए
हूँ
नाए
हँ बहुत अच्छा सपना मे भी तऽ देखे स अपनेके देखिकऽ तऽ आदमी समझै छै हँ हम ई करि सकै छी हमरा ई करऽके हइ
हँ
बहुत किछु समझ न अबैत छै जो सपना देख कऽ सपनामे लागल हँ हमरो ई करैईके चाही हम ई करै मे मजा आबैत रहै ई करै मे अच्छा लगैत रहै
हँ आ कहियो कहियो क इहो होइत छै जे सपनामे हमसभ ई देख लैत छियै आब काल्हि खन कोनो काज छै आ ओकरा लेल हम रातिए मे देख जा ईकाज हमर त खराप भ गेल नई त के अवसरो भेट जाइत छै की सही कहलियै ने
हँ डल होइ छै न मतलब जो कोई भी चीज के जैसे मन मे डर रहल टेंशन रहल कोई चीज के
के ओ चीज मतलब कोइ चीजके खुशी रहल ओ सब चीज सपनामे अबै छै
हू
उएहेसभचीज आयल
ह तऽ सपनामे इहो भऽ जाइ छै जे सपनामे सुधारो करऽके अवसर भेट जाइत छै जे भााय सपनामे ई बाज ई ई काज हम देखलहुँ से ई हकीीकतमे नहि बदलि जाय
हँ
हँ
हम हँ वइसे नहि करू ई काम नहि करू ई करब तऽ ऐसे हो जायत
हँ सपना एक अलग ही अनुभूति दै छै लोकके
हू
सपना मे हमस कखनो क इहो देख ले छियै जे भााय हम जे बात कऽ रहलहुँ ककरोसँ से सही कऽ रहलहुँ हेँ कि नहि लड़ाइ झगड़ा खुशी उत्सव सभचीज देखैत छियै एकर यात्रा बड़ा सु सुखद होइ छै
हँ
सपनो तऽ दू तरहके होइत छै ने एगो लोक देखलक एगो मोनमे सोचलक हमर ई सपना है फ्यूचरके कि हम ई बनाब हमरा ई करयके हाइ हमर सपना है हमर बच्चा ई करै
हँ सपने ने हकीकतके रूप लैत छै
हँ
तऽ सपनाके यात्रा नीक होइ छै लोक देख जीवनमे अपना बहुत सपना देखैत छै सपना उएह सब सपना किछु हकीीकत ोमे बदलैत छै आ किछु जे होइ छै से नहि बन हो भऽ पबैत छै
सपना मेन बात हइ सपना खाली देखैसँ नहि ने होइ छै आ सपना देखह तऽ पूरो करय लेल बहुत मेहनत हइ सपना पूरा करै लेल बहुत कुछ खोइके पड़ै छै पूरा त्याग करैके होइ छै अरिघ रहैके होइ छै हमरा ई करैके
हँ आ किछु लोक की होइ छै जे सपनाके अपना बिसरि गेल कि जे भाय सपना हम देखलहुँ सपनामे रही तऽ सपना तऽ सपना होइ छै ई कहि कऽ बिसरि गेल लेकिन किछु लोक होइ छै की जकरा हकीकत बनाबऽ लेल ओहिपर कोशिश करै छै जे हमरा ई हकीकतमे बदलि जाय
हँ
तब
सपनेमे अच्छा हइ सपना देखयके चाही अच्छा सपना
हँ
सपना देखना भी अच्छी बात है अच्छा जइसन बड़ा बड़ा सपना देखैके चाही जितना बड़ा सपना देखबै उतना बड़ा सोचबै उतना बड़ा करबै
हँ हँ सपना ह सपना जे होइ छै तऽ कहियो कहियो क ई होइ छै जे अपना सबके कहीँ जाइकै सपनामे तैयारी हम नहि कलहुँ हमर ई छुटि गेल हमर कोनो समान छुटि गेल हमर कोनो चीज रहि गेल हम नहि पहुँच पयलहुँ ट्रेन छूटि गेल इहो सब होइत रहै छै सपना मे
हँ
तऽ घबरा कऽ हमसभ उठि जाइ छी जे भाय ई की देख लेलहुँ सपनामे
ह ह आ कभी कभी तऽ रियलमे लेट होइत रहल आ सपना देखली कि लेट हो गेल आ तो सपने देख क नींद तोड़ टूटल तब जल्दीसँ फेर टाइम पकड़ायल कि हँ लेट हो गेली बस छूटि गेल बच्चाके इसकुल छूटि गेल जलस फेर डरके उठली त देखली टाइम हो गेल इसकुल के जल्दी से फिर उठली सपना भी एक तरहके दोस्त हइ सपना भी उठबै छै जगबैत छै नीन्दसँ
हँ सपना बहुत मददगार होइ छै लोकके जीवनमे सपना के यात्रा करय के चाही सपना हमर सभके जीवनमे एगो नया मोड़ लबैत छै
हँ
नहि
हँ सपना नहि देखतकै सपना देखली हमरा ई करयके हइ हमरा ओ करयके हइ सपना देखहीसँ ने होइ छै देखे आ फेर ओह हइ कि सपना देखि लेली आ फेर कोइके देखली ई कर रहल हँ अपन सपना भूलि गेली ना छोड़ हम ई सपना स सपने होइ छै पूरा उरा नहि होत किछु आओर करै छी तऽ ओहिसमे सपना थोड़ी पूरा होइ छै
हूँ कखनो के सपना मे देखो कि हम पहाड़ पर चढ़ि गेलहु हें प पहाड़पर हम घूमि रहलहुँ हेँ बर्फमे मतलब बड़का बड़का
आ हेलो
हँ हेलो आवाज नहि अबैय
हँ बबैए बलू
हँ तऽ ओतय के सपना देखय लगैत छै जतय हम क कतो गेल नई छी त ई सब
हेलो हेलो आवाज कटैये हँ अब अबैयए
हँ उएह कहलहु जे भाड़ा नहि लगैय रुपै नहि लगैया ओहिमे
हँ बहुत कुछ कहीं जैसे देखे देखयके बाद मन भी करल कि जायके कि हँ हममही देखली अच्छा लगल वँ जाइके हइ सपने से फिर लोक के जागरूकता भी अबै छै हँ ई करैके हइ हेलो
तऽ एक साल नहि जायके रहय तऽ सपना गेलहुँ कि भाय हमरा जायके अइ बाबाधाम तऽ उठलहुँ नीन्दसँ तान भार गेलों हे तऽ कोशिश करी जाय तऽ ई प्रेरणा भी दै छै सपना मे
हँ सपनामे ही तऽ बहुत कुछ बड़ा बड़ा आविष्कार भी केलकै हेँ वैज्ञानिक सब भी सपने से ने
हु
एक वैज्ञानिक देखलेकै कि जे मतलब भालामे छेद होयल हय भालाके नोक पे ओहेसँ सुइके निर्माण उहेसँ सुइके अविष्कार होलै टेलरिंगके सिलाइके बहुत कुछ अइसन हाइ सपनेसँ बहुत कुछ होलै
हँ जे सपना देखै छै ओकरे ई प्रेरणा भेटैत छै जे सपना के यात्रा बड सुखद होइ छै जे हँ तऽ कहियो कऽ हमरा सभके इहो होइ छै जे ककरो से
हेलो
पावल द
हेलो
अली आ हमरा भेटो नहि भेल आ ओतयसँ हम चलल अबैत छियै
हँ
तऽ ईसभ की खराब लगै छै नहि
हँ
हँ तऽ जहन फेर भेट होइ छै तऽ तखन होइ छै जे चलह भेट तऽ भ हो गेल आब दोबारा
हँ हँ सपना की करीये सपना अच्छा बात हाइ सपना देख कऽ बहुत जैसे बहुत भूलल आदमीके भी सपना मे देखली तब याद आयल अच्छा तब याद लोक के तोरा सपना देखलीहऽ कल्ले ओक फोन क ध्यान गेल कि हँ हम अऐसे अऐसे सपनैली तोरा बारेमे तऽ ओहिसँ याद आयल सपना मे भी याद करल कि तू इन्सानके भूल रहल हँ
सपना मे कखनहु लोक हँसय लगैत छै कखनो कानेऽ लगैत छै कखहु डेराइ लगैत छै
हँ
होइत रहै छै
बाप बहुत कभी कभी तऽ इतना ड डर लगि जाइ छै कछु कहै लायक लऽ डरली खूब कानय लगली बहुत जोरसँ फेर जब नीन्द खुलल तब तब लगल कि ओ अच्छा आयल ई सब ' अपने है भगवान हकीकत न कभी बदले हकीकतमे अपने रहल तऽ ठीक
सही बात है
ईसभ पूरा सपना लेल ई लोक सोचै छै अच्छा सपना होइल तऽ सोचलक कि ओ काहे नींन्द टूटि गेल
तऽ हमरा लगैए जे सभ जे अपन उमरके अनुसार सपनो देखैत छै बच्चा ब अपन बच्चा जकाँ जे मोन के जे बात होइ छै से सपना मे अबै छै।
हँ मनमे जे छै से ओकर आन्तरिक मनमे बैठल जे रहल डर इच्छा जे भी रहै छै ने उत्साह ओहे चीजसँ अपना देखै छै लोक
हँ
जे चीजके डर तोरा मोनमे रहतौ ओहेसँ रिलेट तेक तऽ ओहे डरके सपना खुशी जे चीजके मोन होतौ अरे हम तऽ ई पा लेली ओ चीज पाायके सपना जो चीज अपन अवचेतन मनमे हइ ने भसल ओहे चीज ओहे चीज अबै छै सपनामे
हँ हँ आ हौसलो भेटै छै कखननो कोनो सपनासँ ई हौसला भेटै छै जे भाय जे काज हम नहि कऽ सकैत रही से काज आब हम कऽ सकै छी ओहिमे एगो अ बुझी जे मार्ग भेटे छै लोक के रास्ता भेट सपना के पूरा करबाक
हेलो
केना जेतै लोक किछु तऽ लोग ओहिप ओहि पर काज करै छै तहन जाकऽ जीवन जीवनमे सफलता भेटै छै ओकरा
एक एक एकाग्रचित हो कऽ ऊपर भेट लगयके होइ छै थोड़ा भी मन इधर से उधर क करनेके बत तब तऽ हो गेलै कोइ कि किछो बोल देलक कि बस मान भटक गेल
हँ नहि तऽ म भटकाबयके चाही अपन ज्ञानके अनुसार ओहिपर काज करऽके चाही
हँ
नाय
हँ अभ यहाँ कोइ किछु करि रहल हए हम सपना देखली कि हमरा बनयके हए डॉक्टर कोइ इंजीनियर बनि गेल अरे ओ तऽ जल्दी इंजीनियर बनि गेल हमहूँ छोड़ दै छी हम डॉक्टर नहि बनब हमरो इंजीनियरे बनैके तब तऽ सपना कहियो पूरा नहि होतै
नहि नहि तऽ सपना के प्रति फेर लोकके पूरा निष्ठा राखऽ पड़ैत छै
धैर्यके साथ चलैके
हँ